हेलो
हेलो
की हाल
हेलो
नय जाय छै अवाज
की हा
नय जाइ छौ ठीक छौ तू सब ठीक छी न
तू सब ठीक छी नऽ
छिओ
चाय सब पीली
की सब नय - नय पिलियौ यऽ तू पीली हँ अ
नय पिलो य।
नय पिलीयै
आ नय आब पीबो।
हँ
आरो
मौसम कही,
मौसम ठीक छो अखन रोदा उगल छो
खुगल छो नसता भेलो,
नहि ई बेरके नाश्ता नहि करैत छियै दुकान एऐलियै बिस्किट खेबह।
ओ दुकान अएला
हँ दोकान अएलिओ ला
हमहू जनेऊ बनाबैत रहिए।
हम दुकान
ओ
जनेउ होइ छै काइल?
हममु जनेऊ बनाबैत।
जनेउ होइ छो बनेल?
हँ गे
मिथिलाके छियै जनेउ बनायल नहि हेतऽ।
ई सब की सबमे यूज होइ छै?
ई छै मूरह मूड़न होइ छै ओमे होइ छै जनेउ जेना उपनयन होइ छै। ओमे होइ छै शादी होइ छै ओमे होइ छै।
हँ उपनयन तऽ बढ़िआँ अपनासँ कऽ होय छैय
हँ, ओ तऽ अपना सभके बढ़िआँसँ होइ छै।
हँ ओहोमे आ दिन आठ दिन तक होइ छै नऽ बिध, सब।
हँ
बिध होइ छै नऽ
हँ
हमरा सब एकटा घरे लग भेले बड नीक लागैत रहे। हां
हँ, बढ़िया लागे छैय।
हँ
मुड़नो होय छै, मुड़नो एके दिन के। लेकिन ओहो मऽ काम होइ छै।
हँ ओ केश जे बच्चा सबके कटै छैय।
हू
हँ आरो कहीं,
जनेउमे जनेउ जे होइ छै तऽ ओहिमे ज्यादा जनेउके काम होइ छै उपनयनमे।
हँ
मिथिला मे शादी होइ छै तऽ ओहोमे जनेउ कऽ काम होइ छै।
हँ मेहनत लागै छै जनेउ बनबय मे
बहुत मेहनत लागै छै
हँ
पहिले ओकरा उघाड़य पड़ै छै फेर सुता बनबय पड़ै छै फेर बाँटय पड़ै छै खेे पड़ैत छै बहुत भीड़ै छै
हँ बढ़ियाँ छै तोरा काम
क आइ छै राजज नहि
कायल हँ ई बन तऽ आब बिकतो छै आब बिको जाइ छै तीन रुपये चारि रुपये
हँ
एक जोड़के तीन रुपैया पाँच रुपैया बिको जाइ छै
जनऊ
हुँ बिको जाइ छै।
आरो की सब भए रहल छौ
आरो ठीक छो।
हँ
एखन तऽ किछो नय भे रहल छौ, आब कनी देर के बादे एखन तऽ। साढ़े पाँचे बजे हय तऽ चाय नाश्ता के टाइम छियै।
हँ
आठ बजे नौ बजे राति के बादे खाना ताना बनतै।
हँ एखन तऽ चाइओ नय भैलै ये।
हुँ
जेवै सांझ सांझ दैलै दी हमरा काम छै। खाना म बनलौ रोटी तरकारी रोट। टी बनतौ तर - तरकारी बन।
ओ
हँ तू कि बनेबही।
हमहुँ बनैबो उहै रोटिए सब्जी सब बनैबौ।
हँ
राति कऽ रोटीए खाएल जाइ छै न।
ओर
हँ ठिक छौ, अखन हम घुमय छियौ रोड पर।
अखन तऽ बारिश हय छै तऽ तखन तऽ खूब मछली मिलैत हैतै।
हा धार सब मे हमरा सब के रहैह छै। पाइन जे परलैए आ धार छै उमहर मारैए छै माछ बाला सब।
हँ
हँ बेचतो छै अपन लइयो जाइ छै जकर धार छियै ओकरा ओहिनो दए दै छै ओना हमरा सबके धार में मखान रोपि देलकै या जे कोजेगरा पूजा कहियौ
हँ लक्ष्मी पूजा
लक्ष्मी पूजा मे मखान कऽ काम होइ छै नऽ
हँ
उएह मखान रोपल छै ओकरा पहिले ओकर गाछी होइ छै तऽ ओहिमे फड़ैत छै तऽ ओकरा काटे छै तऽ ओकरा बनबै छैय
हँ लक्ष्मी पूजा ओहो तऽ अपना सभके मिथिलेके ओहो विधे वला पाबनि छियै
नीक लागै छै
हँ जकर नया नया शादी भेल रहै छै नऽ ओ लड़का के कोजगड़रा होइत छै
छै हँ लड़का ओहो बन्नी देै छै नऽ
हँ मखान रहै छै केला रहै छै मिठाइ रहै छै
हँ
मखान रहै छै
हँ
फेर भोज होइ छै
हँ भोजो होइ छैय
हँ
ओहो तऽ एक्े दिन कऽ
हँ हँ एके दििने लेकिन एक्े दिनमे बढ़िआं मजा आबैत छै बढ़िआं लागै छै
मे हमरा सबके लक्ष्मी पूजाके मेलो लागैत छै लगेमऽ
हू हमरा मन्दिर छै दुआरे पर
ओ हमरा सबके पाँच दिन तक मेला लागल रहै छै पाँच दिन तक
ओ
हँ पाँच दिन तक लागल रहे छै ओमे डानंस सब करवे छै बढ़िआँ बढ़िआँ चीज सब बला आबै छैय उएह
कऽ मेला लगै छै गाँं मऽ
तक लागले रहै
हू हमरो सबके जे मेला लागै छै दुआारे पर लागे छै लक्ष्मी पूजा कऽ मेला
हँ हँ
तऽ ओहिमे खाइेवला ज्यदा सामान रहै छै
अत
आस आइसक्रीम सब रहतो गोलगप्पा सब रहतो
घर बैत तऽ
तऽ
हँ सबस बढियाँ म
तब हमर अथिए पर दरवाजे पर होइ छै
हँ
बहुत नीक होैइ छै। ओहो नीक लागतौ। तीन दिन, तीन दिन तक मेला रहै छै। हुँ हमर दुआरे पर छै मन्दिर।
साँझ के मन्दिर तब तऽ साँझ के मंदिर में पूजा सब बढ़ियाँ आरती सब हो हय तऽ।
हँ तीन दिन तक मेला रहै अथ सबैउंड हो रह बकी जाग सब
हँ
भक्ति जागरण सब हँ
अपना सबके मिथिला मे जते मेला लागै छै। ई प्रोग्राम होते रहै छै शुरू।
हँ
हँ आर बच्चा सभ ठीक छौ की?
बहुत नीक दु दिन बहुत नीक लागतै। बाल बच्चा सब
हँ रोज चारि दिन तक लागै छै ब दू दिन जाइ छियै दू दिननक के बाद
हँ कतेक लोक मेले देखतै दुर्गा पूजा रहै छै काली पूजा रहै छै
हँ
रौ रौदा उगले छौ की
हुँ रौदा उगलौ तऽ गर्मी बहुत क तै
के देलकै ये
हँ बहुत गर्मी के देलकै ये
सांझमे
हँ
तुरन्त तुरन्त पानि पड़ै छै
हँ अपना सबके एखन आब सा
मने तंग कै देलकै हुँ मोने तंग कए देलकै ये
हँ हँ
आरो सब ठीक छौ न।
लेकिन खेत बासके ठीक छौ
सबब ठीक छौ ने